हेलो
घोर लागै छियै
हँ कहू सिद्धी की हाल
ठीक छै अहाँ कहू की हाल चाल
ठीक छै अहाँ खयलहुँ पीलहुँ
एखने खेलियै चुड़ा दही
किया चूड़ा दही खेलहु खना नहि बनल
नहि अहाँ खाना नहि ने बना कऽ देलियै हे एल चूड़ा दही खेलियै हे
चुप रह हुनका सँ नहि बात खाना बना कऽ अहाँ हमरा लगमे छी जे खाना बना कऽ देब अ छौ अहाँके हाथ नहि य जे बना लेब हाथ मे हाथ मे घुन्धरी धऽ लेलक हन
फेर देखू अहाँ गलत गलत बात बाजबै तऽ हमहूँ बाजबै तऽ अहाँके फेर नीक नहि लागतै
करबै किएक नहि बना कऽ खेलियै आँय
तऽ किएक नहि यहाँ बना के देलियै
क देे बना हाँके नोकर छी जे हम बना कऽ देब अहाँ बनाउ खाउ
हँ हमरा नौकर छियै पप्पा नौकर छियै
नहि छियै पापाके नौकर कऐ लेबै पपा सनक प पप्पा के नौकर किया रहबे नहि छै पप्पा के नौकर नहि छै केिया रहबै ओकर मालिक
हँ अहाँ पप्पा कें नौकर छियै तऽ हमरो न छियै तेल खाना बनायब
हँ बरखा मे नौकर छीयौ ने
हँ अयबे करबै किएक नहि अयबै
हुँ आ तरुआ छनि देब तिलकोरके छै बड़का बड़का गो
हँ तऽछाईन देेब
ठीक ठीक छाईन देब मुँह एम महूँके न नाप द ते पहिलेेह
हँ बड़ छोटता मुँ छै हमर
ठीक छै तऽ बड़का बड़का तरुआ नहि जायत मूँहमे
नहि नहि हँ छोटे टा बनायनब आइ नीके से खायब हम
अच्छा अच्छा अच्छा
अहाँके तऽ बड ता मूँह छै तऽ बड ता लागत
हँ हमउप बटा छै तऽ बाके बना के खााय छियै हमरा बड़े के मुँह छै ने तऽ हम बड़का बड़का बना के खााय छी अह लख
आ अहाँके तऽ पेटो बड़का छै अहाँके तऽ दस किलो आटतै
नहि अटै छै दस किलो आधा किलो आधा किलो भी नहि अटै छै अढ़ाइ सए ग्राम भी नहि हटै छै दू सए ग्राम अऔटै छै
बाप रे बड त धूठ बाजै छ रै
हँ
अहाँके काम धाम नहि छै
गाम धाम कथी रहतै उपास कयने छलियै हन तऽ एखने खेलि न नूह न चूड़
अच्छा अच्छा तऽ अहाँ अभी हमरा कहैत ै कि अहा के हाथ नहि छै बनाबे के तऽ अहुूँ के नहि छै बनाबे के
नहि तह मोन मोनी नहि खेलकै खायके तें बनेलियै ते दही मंगेलियै दही चूड़ा चीनी खेलियै
तऽ अही के दही ई डोला वलाा दही अहाँ के हमही ने ला के देलिय ह हमरा बड सा पेड़ दुखे लागे छै छैओ
हँ लेकिन बढ़िआ त ही ने लेकिन नीक दही नहि देलक हँ खूब ठण्डा दही नहि छलै हँ
अ तब तऽ अहाँके घर में फ्रिज नहि अच छै फ्रिजमे डाल लियौ
फ्री तऽ छै लेकिन ज कऽ दोकानसँ एयलै ने से बहुत दिनके रखने छलियै जे हम ताजा नहि छै हम गाँवमे मँ्गबै छलियै ने तऽ हमरा पता चलि जाइ छै
तऽ त एता गांव थोड़ी छै ई तऽ शहर छै तऽ तो गाँंहन थोड़ी रहतै शहरहन ने छै तऽ मिले तऽ नहि रहै क ते हमरा बौआ छिचिया पड़ले तब जाय
हँ शहर ने एहन की छै सभ जे सभचीज एक्े जगहसँ अबैत छै कि सभ जगहसँ अबैत छै एहे जे बहुत दिन त दोकान बला बहुत दिनक रखले होतै नहि बिक होतै तऽ
गाँंव के बात दूष ने रहै छै
हू
आ एतो की बात तऽ दूसर है छैना
हँ ओ से तऽ अपने फोन कऽ कऽ के कहते जे हेयौ अथी लऽ जाउ दही लऽ जाउ पनीर लऽ जाउ दूध लऽ जाउ हेयौ के लऽ जइयौ ने भाभी ए िन ल जइयो ने गाँ मे कहते गाँं के द कान वला सब जान पहचान के रहै छै जे हे यौ भाय साहेब जे लेबै साहब के लऽ जइयौे एक दिन तऽ हमरा दऽ देलक आधार कार्ड कटल दही बाकी हम देखलिै कहलि हे ई कहाँके द केना दलक हान फेर तुरते हम बौआके कहलियै जा कऽ रिटर्न कऽ एलै तऽ कहलकै हे यौ अहाँ अथी भऽ गेल गलती भऽ गेल से हम अपना लए काटने छलहुँ ने उएह अहाँके दिया गेल हँ
हँ चा एना बात रहै
रिटर्न क क ताजा दन द
ह न ठीके छै तऽ ताजा दही नहि देतै तऽ की करतै
ह्म्म पाइ लै छै सामान बढ़िआँ दै छै एहि सभमे थोड़के करै छै शहर बाजारमे कहियाक कऽ कहिया चीज रखले रहल ओए चला देलक आ नहि गाँवमे घरमे बढ़िआँ छै डेली गिरै छै आ डेली सामान सप्लाइ भेल स्वस्थ सभ चीज रहै छै तहिना साग सब्जी एकदम बालू पर के आबे छै तो तड़िकऽ
अहाँ के तऽ अहाँके तऽ जमीन छै बॉर्डर अहाँके तऽ जमीन छै बन
त जमीन छै तऽ की करबै आब जतय नहि रहैत छियै तऽ जमीने छै तऽ कोन आबै छै एखन ओह गाछ मे कठहर छै एको गो नहि तोड़िकऽ एले आउ कहहिबै जेब भै तह न भै केरा गेलियै तऽ एगो गिरियो हल
तऽ अच्छा नहि छिय ई खा खा क तऽ एतेक मोटा आयल छ आओर कतेक मोटेबै
हँ मोटाे होइ छै तऽ अहाँके की बिगड़ैए
हँ तऽ हमरा बहुत भए
ह ह अहाँ के ने खााय छियै तऽ अहाँके केओ लोक खाइय आहके रोकै
खान जाइ छी तम
हँ अहाँके हिस्सा खा जाइ
हँ अहाँ रोकने छियै
ह आ कथी रोकबै हमरा क जरूरी रोकब खाना की बनतै जे बनेतै से खेतै नहि बनेतै नहि खेतै हम तऽ किछो बना ब नहि जाइत छियै जितने क धऽ कऽ दै छियै उतने सभके मोन बढ़ल जाइ छै तऽ देबे ने करबै बना लो सभ सभ छै पएर हाथवला समझदार छै कोनो केओ बौआ छै जे बौआ के झुनझुन न किन देब
खरीदियौ
नहि बनेबै ह ह बुढ़िया ब बुढ़िया बुढ़िया झुनझुना बजेतै तऽ बजाबू हम की करबै बनेबे ने करबै किचेनमे सभ सामान धयल छै जकरा बनबैके छै बनाब इहो नहि छै चूल्हा चौकी छै गैस धए छै बनाउ जे मोन हेतै से
लिनहाँ ब छियै ह्म
मोन खिसिया कऽ धऽ दे मोन खिसिया तऽ ओन नके बना कऽ देबै किएक देबै बना कऽ बाप
ह ब